नमस्कार को बहुत भेल
हमरा अहाँ!
दौ अहाँसँ की बाजै छी
नमस्कार!
नमस्कार! नमस्कार! अहाँके अवाज जाइ छै?
आइ छै आवाज।
नमस्कार! हमहुँ बढ़िआ छी, अहाँ सुनाउ? 'पढ़ाइ -लिखाइ' केहन चलि रहल छै?
भगवान कृपा से, नीक चल रहल अछि। आइ कालेज से आबत समय, एकटा बात मनमे आब आबि गेल से, सोचलहुँ जे, अहाँ से से ओहि पर चर्चा करी।
जरूर की बात छी?
हमरा बुझाइत अछि जे, बिहारमे एतेक प्राकृतिक संसाधन, उपजाउ जमीन। मेहनती लोक, आ संंस्कृतिक। धरोहर, होइत हूँ एखनहु गरीबी, बेरोजगारी, आ पलायन! जेकर समस्या बहुत पैघा अछि, आखिर एकर कारण की?
ई प्रश्न तऽ बहुते महत्व छै। हमर विचार स, एकर एकटा कारण नहि, बलकि बहुतो कारण छै। शिक्षा उऔद्योग के कमी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, सुविधा। महिला सुरक्षा, कृषि व्यवस्था, सब। एक दूसरा साथ जुड़ल छी।
सही कहलूँ। जखन हम अपन गाम जाइ तऽ, देखैत छी। जे बहुत घरक युवा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र! बेैंगलुरु, आदि जगह कमाएल लेल गेल छथि। ठीक।
हँ हमरा परिवार से सेहो बहुत बाहर निकल नौकरी करै छै। गाममे रोजगारके, अबसर कम छै की? लोको मजबूरी पढाई -लिखाई छै।
पलायनक असर, परिवार पर सेहो पड़त होयत।
अवश निश्चित रूप जेन करष बाहर चल जाइ छै तऽ घर सबके जिममेदारीमे जा त छै। बच्चा के पढ़ाई, बुजुर्ग के देखभाल, खेल-कूद, घरके खर्चर, सब क
महिलँ सम्भाल जाइ छै।
मतलब महिला दगुना बोझ उठबाैत छथिन।
निश्चित रूप से, निश्चित रूप बहुत महिला, अपन समस्या खुलके कहियो नहि कहि पाबैत छै। समाज के डर, आर्थिक निर्भरता, अ शिक्षा के कमी, एकर कारण पर तेस
अहाकके अनुसार शिक्षा कतेक जरूरी अछि?
बहुते जरूरी छै। शिक्षा सब समस्या समाधान के आधार छै। जं लड़की पढ़ल लिखल रहत त ओ अपन अधिकार बुझत, आत्मनिर्भर बनत। आ बच्चा सबके सेहो नीक शिक्षा देत
मुदा एखनहुं किछु गाम मे लड़की के पढ़ाई जल्दी बंद करा देल जाय जाइत अछि।
ई त बिलकुल सही, ई बहुत दुःखके बात छै। कतेको परिवार सोचैत छी जे लड़की पढ़ा के की करब। जल्दी विवाह कर दियौ ई सोच बदलावैके आवश्यकता छै।
सरकार सेहो तऽ बहुत योजना चलबैत अछि
हँ योजना छियै। मुदा योजना सफल नहि होइत जखन सही ढंग सँ लागू होएत आ लोकसब ओकर लाभ धरातल पर प्राप्त
हमरा लगैत अछि जे भी बहुत निर्भरता छै।
बिलकुल निर्भरता छै खेती पर, अधिकांश परिवार खेती करते छै। मुदा बाढि, सुखाड़, सिंचाई के समस्या, उचित दाम नहि भेटब एहि सभ कारण किसान परेशान रहै छै।
जब किसानक आमदनी बढ़त त गरीबी सेहो घटत।
निश्चय। किसान समृद्ध होयत त गामके अर्थव्यवस्था मजबूत होइत रोजगार, रोजगार बढ़त आ पलायन कम होएत।
बिलकुल, हमरा लगैत अछि जे छोट छोट उद्योग सेहो खुलबाक चाही।
निश्चिते। खाद्य प्रसंस्करण, तेल मखान। मधुबनी पेटिंग, हथकरघा, मधुमक्खी पालन। मछली पालन आदि क्षेत्र मे बहुत संभावना छै। एहि से स्थानीय रोजगार बढत।
महिला सभ सेहो एहन उद्योगमे भाग ल सकैत छथि।
महिला कोन कोन उद्योग मे भाग ल सकैत छथि। सबै, भाग, सभी उद्योगमे भाग ले सकै छथिन। स्वयं सहायता समूह। द्वारा बहुत महिला अपन रोजगार शुरू कयने छथिन जे हुनका प्रशिक्षण आ बाजारके सुविधा भेटत त ओ और सफल भए सकैत छथिन।
अहाँक बात सुनि क बुझाइत अछि जे समस्या पैघ जरूर अछि, मुदा समाधान सेहो सम्भव अछि।
बिलकुल, निराश होयबा के आवश्यकता नहि। जे सरकार समाज और युवा सब मिल क कार्य करथिन त परिवर्तन जरूर आयत।
ठीक कहलहुँ। चलु आगाँ बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, दहेज, स्वास्थ्य आ पलायनक के गहराई पर विस्तारसँ चर्चा करब
अवश्य। किन्तु एहि विषय पर विस्तार से बात करबै के चाही।
पिछिला बेर हम सब गरीबी या पलायन पर बात शुरू केने रही आब थोड़ा विस्तार से बेरोजगारी पर बात करी।
हँ बेरोजगारी बिहारके सबसे पैघ चुनौती मे से एक अछि। पढ़ल लिखल युवा सेहो रोजगार खोजैमे भटकैत रहैत छथि।
हम देखैत छी जे बहुत गोटे स्थानक स्नातक स्नातकोत्तर यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षा पास करबाक तैयारी करैत करैत वर्ष बिता दैत छथि।
बिलकुल, बिलकुल बिलकुल, ई सच छै। कारण स्प स्पष्ट छै। सरकारी नौकरी सीमित छै, निजी उद्योग कम छथिन। आ स्वरोजगार लेल पर्याप्त सहायता सबके नै भेटै छै।
यही कारण बहुत युवा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र, दक्षिण भारत तक के
हँ पलायन बहुत बेर मजबूरी होइ छै। पसिन के नहि।
मुदा बाहर जाकय जीवन सेहो आसान नही होइत होइ
बिलकुल नै, बहुत लोक कम वेतन कठिन मेहनत छोट कमरा परिवार सं दूरी, असुरक्षित रोजगार सम्मान
करै छथिन।
कतेको बेर दुर्घटना या बीमारीे के समय परिवार बहुत परेशान भ जाइत अछि।
सही कहलहुं, एहि कारण यदि बिहार मे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़त त पलायन काफी घटित सकै छै।
आब महिला सुरक्षा पर बात करी?
बिलकुल, ई विषय त बहुते संवेदनशील छै, कतेको महिला स्कूल कॉलेज कार्यालय आ सार्वजनिक स्थान पर असुरक्षित महसूस करैत छथि।
सुरक्षा संग-संग सम्मान सेहो जरूरी अछि।
निश्चय महिला सबके बराबरी के अवसर समान और निर्णय लेबा के अधिकार भेटबा के चाही।
समाज मे सोच बदलनाही सेहो आवश्यक अछि।
हां-हां। जा बचपन स बेटा-बेटी दुन्नू के प्रति समान व्यवहार होएत तखन विश भविष्य बदलत।
आब दहेज प्रथा पर चर्चा करी।
बिलकुल करल जाय। दहेज समाज के बहुत पुरान समस्या अछि। कानून होयत हो बहुते परिवार एखनो दहेज अपेक्षा करै छथी।
यही कारण गरीब परिवारक बेटी के विवाह कठिन भाए जाएत अछि।
सही कतेक माता-पिता बेटी के जन्म पर खुश होबै के बदला भविष्य के खर्च सोचेति चिंतित भ जाय छथिन।
इ सोच बदलनेही जरुरी अछि।
अवश्य, विवाह प्रेम, सम्मान आ विश्वास पर अधारित होयबा के चाही, दहेज पर नै।
बिलकुल बिलकुल, बाल विवाह पर अहां के की विचार अछि।
बाल विवाह से लड़की शिक्षित होय छी।